नमस्कार
सब ठीक छै नऽ
हँ सब ठीक छै
आइ हम अहाँ से एकटा रोचक विषय पर गप करे चाहै छी काल्हि राात हम अपन घरक छत पर बैसल आकाश दिस देखैत छलु चारू कात शान्ति छल हल्का हवा बहि रहल छल आ असंख्य तारा चमकि रहल छल ओ दृश्य देखे कऽ मन में बहुत प्रश्न उठे लगल
हँ ई बात तऽ सहि छै रतििक आकश देखला पर एैन विचार आने स्वभाविक छै जखन आदमी तारा सब के देखैत छै तखन अपनन जीवन प्रकृति आर संसारक बारेमे सोचय लागैत छै तखन आहेके मनमे कोन प्रस्न
हमरा लगल जे आखिर ई विशाल संसारक कतेक पैघ होय हमसभ जे पृथ्वी पर रहै छी ओ कतेक छोट हिस्सा छैय आ ई सब तारा सब हमर सऽ कतेक दूर होत एहि प्रश्न सब पर सोचैत सोचैत बहुत देर बहि गेल
ई तऽ सचमे बहुत रोचक प्रश्न छै मनुष्य प्राचीन समयमे आकाशक रहस्य बुझबाक प्रयास करैत आबि रहल छै तारा सबके देखने जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक छै
तखन हम सोचलियै जे हजारो वर्ष पहिने लोक शब्द केना अकाटक अध्ययन करैत होय तखन दूरबीन नहि छल आधुनिक साधन नहि छल मुद्दा ते ओ लोक बहुत किछु जानैत छह ई बात हमरा बहुत आश्चर्यजनक लगल
हँ ई बात तऽ सही छै प्राचीन विद्वान सब बहुत ध्येय अ लगन से आकाशक निरिक्षण करैत छलाह ओ सब वर्षो तक तारा सबक गति देखने रहैत छलाह एहि प्रकार धीरे धीरे ज्ञान बढ़ै छै
फेर हमरा बुझायल जे जिज्ञासा मनुष्य क सबसँ पैघ शक्ति छै ज लोक प्रश्न पूछब छोड़ी दे तऽ शायद कोनो नहि खोज नहि बए सकत संसार अधिकांश खोज ककरो एकटा प्रश्न से शुरू भेल होयइत
बिलकुल सही हर पेघ आविष्कारक मूल से जिज्ञासा रहै छै कियो प्रश्न पूछैत छै उत्तर कोुजैत छै फेर धीरे धीरे नया ज्ञान सम सामने आबेत छै एहि कारण जिज्ञासु बनल रहैके बहुत जरूरी छै
कल्हि राति जखन हम तारा सबके देखक चलू तखन लगले जे प्रकृतिक हमरा बहुत किछु सिखा रहल छै आकाश बिना शब्दक बहुत पैघ सदेश दैत छै बस ओकरा समझाबैके दृश्य होबाक चाही
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर विचार अछू प्रकृतिक वास्तव मे एक पैघ शिक्षक छै ज ध्यान से देख जाइल तऽ गाछ नदी पहाड़ आ आकाश सब किछु ने किछु सिखाबैत छै
हमरा इहो लागल जे आदमी चाहे कतेक ज्ञान प्राप्त क लियए संसार में एखनो बहुत किछु जानव बकी रहै छै जतेक सिखत छै ओतेक बुझाइत छै एखनो बहुत रहस्य अंसुलेझ छै
हँ ई सही बात छै सच्चा ज्ञान शायद यह बात के स्वीकार करबमे छै जे हमस किछु नय जानै छी इस ई सोच आदमी के विनम्र बनावत आ सिखावक के प्रेरणा दे छै
ओहि राति हम बहुत देर तक छत पर बैसल रहलु कखनो तारा जी दिक्कत छलु कखनो अपन जीवनक लक्ष्य पर विचार करैत छलहुँ वातावरण एतेक शान्त छल जे मन एकदम स्थिर भए गेल
वाह एहन क्षन बहुत मूल्यवान होयत छै अकालिक व्य व्यवस्थित जीवनमे लोकके ऐहन समय कम घटे छै आओ शान्ति से अपन विचार सुनि सकैत य कारण यहे अनुभव विशेष बनि जाय अछि
घरक भीतर अबला बादो हमर मन ओहि विषय पर सोचैत रहल हमरा बुझाायल जे कखनो कखनो अकेले बेसीे सोचब सेहो बहुत जरूरी छै एहि से मन साफ होइ छै आ विचार व्यवस्थित होइत छै
बिलकुल सही लगातार व्यवस्थित रहब हमेशा लाभदायक नहि होइत छै कखनो रुकि कऽ सोचब सही आवश्यक छै ऐहि से आदमी अपन दिशा मे बेहतर बुझि सकैत छी
सच कहू ते काल्हिक राति हमरा लेल साधारण राति नहीं छैल ओ एकटा एहन अनुभव छल जही से बहुत प्रश्न बहुत विचार आ बहुत प्रेरणा भेटल
हँ कखनो कखनो जीवन एक सबसँ पैघ सीख बहुत साधारण क्षण मे भेटैत छै जरूरी सिर्फ ई छैिय जे हम ओहि क्षणकेँ महसूस करि सकी आ ई चर्चा सुन के बहुत आनंद भेल सचमे बहुत गहरा आ रोचक विषय छै
दोसर दिन बिहान जखन हम उठलियौ तखन कालहििक विचार एखनो मनमे घूमि रहल छल हम फेर छत पर गेलु आ उगैत सूर्य कऽ देख लगलु धीरे धीरे अन्हार हटि रहल छल आ प्रकाश चारू कात फैलि रहल छल ई दृश्य देखिक के मन मे फेर बहुत विचार आब गेल
हँ सूर्योदय दृश्य सेहो बहुत प्रेरण दायक होइ छै हर नया दिन एकटा नया अवसर जेका हो अछि प्रकृति मनो कहैत हो जे कली जो कली जे भेल से भेल अब अब फेरसँ शुरुआत हो
बिल्कुल हम सोचे लगलियू जे सूर्य रोज समय पर उगत छै बिना कोना के बहाना के बादल हो वर्षा हो या जाड़ ओ अपन कर्तव्य निभावैत रहै छै शायद प्रकृतिक अनुशासन सबसँ पेघ उदाहरण छै
हँ बिल्कुल ई तऽ बहुत सुंन्दर विचार छै जो आदमी प्रकृति से अनुशासन सीख ले तऽ जीवन बहुत समस्या अपने हल बहि जाइत नियमितता सफलता के आधारित होइ
फेर उमर नजर गाछ सब पर पड़ल किछु गाछ बहुत पैघ छल मुदा ओ सब सेहो एक समय मे छोट पौधा रहल होयत धीरे धीरे समय धैर्य या निरन्तर विकास सेहो एतेक पेघ बनल एहि बात सऽ हमरा धैर्य महत्व बुझायल
हँ प्रकृति जल्दबाजी नहिह करै छै गाछ एक दिन मे पैघ नहि होइ छै धीरे धीरे बढ़ैत छै जीवन मे सेहो पैघ उपलब्धि समय ले छै एहि कारण अधैर्य नहि होयबाक चाही
तखन हम सोच लियौ जे बहुत लोग अपन लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त करबाक चाहैत छथिन मुदा जखन परिणाम देर से आबै छै तखन निराश भय जाइत छथि शायद ओ प्रकृतिक ई नियम भूलि जाइत छथि
हँ बिल्कुल सही हर चीजक अपन समय होइत मेहनत करैत रहब जरूरी छै परिणाम समय पर अपने सामने आबि जाइ छै ई बात सब के ब याद रखबाक चाहि
दोपहर मे हम एकटा किताब पढ़ैत छलहुँ ओहिमे लिखल छल जे मनुष्यक सबसँ पैघ शक्ति ओकर सोच होइत छै जो सोच सकारात्मक होइत तऽ कठिन परिस्थिति सेहो आसान लगे लागत छै
हऽ सोचक प्रभाव बहुत गहर होइ छै एके परिस्थिति मे दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देैत छथि कारण हुकर सोच अलग होइत छै कारण सकारात्मक सोच विकसित करब जरूरी छै
सााँझ मे फेर हम टहलिय निकलिय रास्तामे बच्चासभ खेलैत छल हुनका देखैके लागल जे खुशी बहुत साधारण चीजमे छिपल रहेैय छैय बहुत बेर लोग खुशी के बहुत दूर खोजैत रहेै छथिन
ई बात तऽ बिल्कुल सत्य छै खुशी हमेशा पेघ उपलब्धि मे नऽ नहि होइ
कखनो एकटा मुस्की एकटा मित्र आ एकटा सुन्दर साँझो से बहुत खुशी दैत छेय
ओय दिनक पूरा अनुभव हमरा एकटा बात सिखा देलक जीवन केवल दोड़ नैही छैय जीवन के महसूस करब समझब आ सीखब सेहो जरूरी छैय नैह तऽ बहुत सुन्दर छैन हाथ से निकलि जाइय छैय
इ तऽ बिल्कुल सच बात कैहदेलौ सच में इ बहुत गहरी बात छैय जखन आदमी वर्तमान क्षणके महत्व बुझैत छैय तखन जीनैय के आनंन्द बड़ी जाइछ आइय के चर्चा बहुत सुन्दर दिशा में आगे बढ़ैय सुनि के बहुत आनंन्द भेल
हमरा बुझाइत छै जे प्रकृतिक समय आ अनुभव इ तीनो सब से पैघ शिक्षन छथिन जो ध्यान से देखल जाय तऽ रोज किछो नया सिखे लेल भेटल छै जीवन वास्तव मे एकटा निरंतर सिखबाक यात्रा छैय
बिल्कुल सही कहै छीयै सिखबाक प्रक्रिया कखनो समाप्त नैय होइय छैय जिज्ञासा अऽ विनम्रता जाउ बनैल रही तऽ आदमी हमेशा आगे बढ़ैत ऐछ इ बहुत सुंदर निष्कर्ष सच में बहुत प्रेरणादायक बातचीत ऐ
ओय दिनक बाद हम रोज किछ तु समय अपनी संग बिताबे लगलु बिना कोनो हड़बड़ीक शान्त मन से सोचब बहुत नीक लागैय छैय एही से मनक बहुत प्रशन उत्तर अपने भेटत लगेैत छै जीवन बेसी स्पष्ट बुझाइ जे लगै छै इ आदत धीरे -धीरे पसंन्द आबे लगल
हऽ आत्मचिंन्तन बहुत महत्वपूर्ण होय छैय जखन आदमी अपन विचार के समझे छैय तखन निर्णय सेहो बेसी नीक लागैत छल मनक शांन्ति सेहो बढ़ैय छैय जाहि कारण किछु समय अपन लेल निकालक जरूरी छैय इ बहुत नीक आदत छैय
आब हमरा लगैय छैय जे हर दिन किछु नया सिखबाक प्रयास करबाक चाही चाहे अनुभव से चाहे किताब से चाहे लोक सब से छोट -छोट सीख धीरे- धीरे पेघ ज्ञान मे बदली जाइ छै एहिही से जीवन समृद्ध बनै छैय
बिल्कुल छैय सीखबाक इच्छा जाउ जीवन रहैतऽ त आदमी कखनो रूकेैत न छैय ज्ञान अनुभव आ समझ निरन्तर बढ़ैत रहै छैय एहन व्यक्ति हमेशा विकास करै छै ई बहुत सुन्दर सोच छैय
काल्हि के साधारण राति हमरा बहुत किछु सिखा देलक आकाश, तारा, सूर्य, प्राकृतिक दृश्य सब जीवन के एकटा नया दृष्टिकोण से देखबाक प्रेरणा देलक एहि अनुभव के हम बहुत दिन तक याद रखब बहुत मूल्यवान सिख भेटल।
हँ कखनो -कखनो जीवनक सब से पेघ सीख बहुत शान्त क्षणमें बढै छैय। बस ओकरो महसूस करबाक क्षमता होबाक चाही। आय पूरी चर्चा बहुत गहरी या प्रेरणादायक रहै। इ शिव चर्चा हमनीके बहुत कुछ सिखा तो सुनी के बहुत आनन्द भेल धन्यवाद।